ख हँ हँ
हँ
ह सुजनी सब जे बनबै छै
हँ
ओहिमे कोन कोन कपड़ासभके जरूरी पड़ै छै
रमे सूती सिलक सूती धोती आऔर सिल्क साड़ी सब या सुती सुतियौ साड़ी क सात गो पला बिछा क एगो साडी आर एगो धोतीपर दए क सातगो पल्ला लोक देलक उपरमे नया धोतीके बिछा कऽ उज्जर रंग क या रङगीनो देलक प्लेन तखन ओकरा टाकल जाइ छै दूर दूर पर एखन दूर दूरपर आ तखन फेर ओहिपर डेढ़िया टोप सियअल जाइ छै नहि तऽ पनमा देल जाइ छै भरीत होइ छै
हँ
नहि तऽ फूलो लोक पारि कऽ सिलक डेरिया टोप देलक
हू हँ ठ छै हँ चौकी परका जे बनेतै तहन तऽ ओहिमे डेढ़ पट्टी दिअ पड़तै जोड़य पड़तै
चौकी पर तऽ ओनाहितो भए जेते पलङ्ंग सब परका जेना बनबे छै तऽ ओहिमे डबल दिअ पड़े छै
हँ ओहिमे डबल साड़ीके सीधा देतै तहन फुरतै हँ
क्का चौकी सब पर ते सिंगरो के भए जेते लेकिन नमहर चौकी सब पर डेरह डेरह पट्टो मे जोड़िक तक एखन केलक हँ
हू
ह पनमा मे तऽ चौदह टा चौदह टा डेढ़िया टोप देते तहन एकटा पनमा
डेढ़िया टोप पहिले दय कऽ आ तखन परनमा ओहि पर सीलक
भरीथो होइ
भार हँ ओहो डेढ़ए टोप से होइ छै
हँ
सब रंग के लोक लाल पियर हरियर सभ रङ्गके लोक हँ ऊन सँ सिलक
आ नहि तऽ अथिवला आबै छै धागा
हँ एगो आबै छै पेराासूट मे हँ ताइसँ लोक केलक
हूँ
रहली सब उखड़ गेली इ वला सब रहे छै ऊन त आ ओ बढ़िआँ रहै छै मजबूत रहै छै
हू हूँ आ इहो ने बढ़िया होय छै जे पुरान साड़ी धोती जे रहल
हँ तऽ ओहो अपन काम आबि गेल
उपयोग भऽ गेल
ह पहिले तऽ लोक सात सात गो एगारह एगारह गो लोक सीख राखे बेटी सबके बिियाह होय तऽ देै साँझ
हू
आब तऽ ओतेक नहि सीनाइ होइ छै तऽ अपन दू गो चारि गो सी कऽ राखै छै दै छै
हूंम्म
लोक अन्दरमे सुूजनी लोक पलङ्गपर चौकीपर लोक अन्दरमे उएह सुजनी पहिले लोक बिछेलक
जाद
तखन ऊपरसँ चादरि बिछेलक
हूंम्म आ छोट बच्चाके लेल सेहो जरूरी होइत छै जे
छोट बच्चा जे होय छै जनमय छै ते ओहि बच्चा के लेल वैहे छोट छोट सुजनी लोक टुका टुकी लोक बिछाए कऽ आ सीलक आ ओहिपर हँ सुन्दर सुन्दर फूल बनाकऽ गुड़आवला फूल बनाकऽ
हूँ ओकरे केचड़ियओ कहै छै ने सुजनिएके केथड़िओ कहलक हँ
लोक बनाए कऽ सिलक सुन्दरसँ मगजी लगेलक लाल रंग के पियर रंग के कपड़ा सँ
हूंम्म आ मशीन जे चलबै छै तऽ अपना घरमे जे टुक्का टुक्की होइ छै
तऽ ओहो टुका टुकी के पूरा जोड़ जोड़ के ओ जे ब्लाउज साया कपड़ा रहै छै बचल सब रङ्गके तऽ ओ सब क्ता कपड़ाके जोड़ि जोड़िकऽ तखन उपरमे एगो पल्ला लोक ओएह दए दै छै ऊपर मे सुन्दर लागे दुआरे आ ओहिपर सीधा डेढ़िया टोप चला दै छै दूरो दूरो पर या लगो लगो मे
हँ एक जगह अपन जमा नीक
हँ भऽ जाइ छै
सुते बैस ले भहो
हूंम्म हँ
आ ऊपर से जे खोल दऽ दय छै तहन तऽ आओर बढ़िआँ भेल जखन गन्दा गन्दा भेल तऽ ओकरा साफ कऽ देलक खोल कऽ
हँ
बढ़िआँ होइ छै
सबके बनबैयो नहि ने आबै छै लोकके दू आदमी के जरूरी पड़ै छै पहिले एगोगो बढ़िया से लोग बिछाबे छै जे बीज कि मे जमा नहि हुए सिए मे बढ़िया से एक रंग के तखन जा कऽ दू आदमीसँ फेर ओकरा टाँकलक दू एक एक बीतपर सुन्दरसँ आ तखन सियैत गेल तऽ ओ टकनेवला जे टाकल रहै छै तकरा हटबैत गेल आ सियैत गेल बढ़ियाँ सँ हँ बगचे आर नहि बीचमे नहि जमा हुए कपड़ा
सब के पहिल ओकरा गम पान मे साफ कऽ देल जाय छै
हँ पहिरल रहे छै ने हँ पहिरल रहे छै से तऽ ओकरा साफ कए कऽ बढ़िआँसँ
हँ आ बेटी के तऽ लोग साठो मे दै छै
द हा पहिले तऽ सात गो एगारह गो लोक रहै आब थोड़े ओते सिअल होइ छै जे द तैयो लोक चारि गो पाँच गो देबे करै छै
हूँ बेटीके साथोमे तऽ बहुत किछु देल जाइ छै ने
हँ सुजनी दै छै आब तऽ सब चीज लोक पहिले एते नहि दैत रहै आब तऽ सभचीज दैत छै हँ
आ सुजनियो खरीदलो रहै
हँ खरीदलो आब भेटै छै सब चीज
हँ मशीनो पर मे सिलाइ कऽ देलक नहि भेल अपना बते सियअल तऽ
जेकरा नहि सि सीया आबै छै से मशीनो पर सीक कऽ पूरा
ह आ बेटीके जे दुिरागमन होइ छै तऽ ओहिमे तऽ कम सँ कम एगारह गो जाजिम तकिया खोल
तकियाखोल पर्दा टेबुल क्लॉथ
हूँ
सब चीज दै छै खरीद क आ जेकरा सिया आबै छै से दु सुत्तीके पर्दा सीकऽ पहिले दैत रहै जाजिम दैत रहे ओकरे टेबुल क्लॉथ दैत रहे सब चीज ओकरा सेटे आबे छै सी ओ सब मे ते बड मेहनत होय छै
हँ डेमसीये से ने पर्दा टेबल क्लॉथसभ जे सियै छलै तऽ ओहिमे तऽ डेमसी सँ सिलाइ बढ़िआँ होइ छलै हँ
लेकिन आब के होते ककरो लुरो नहि छोड़ते आब के होते करते मेहनत सब सँ आब सभ कहलक खरीदयकेऽ सभ चीज नहि नहि ओ नहि उखड़ै छै सितारा सँ सियैत रहै पहिले फूल सँ तब ऊनो सँ रेमसिस्त बढ़िआँ हेबे करै छै
क्षिकोटोप देलक सुूत उघारिओ कऽ तकिया कवर सबमे
हां से त उधाइरो क हां तऽ सुजनियो मे सु गुड़िया वाला सब जे बने छै ते सूत उ घाररे के बनल बनवे छै
ह तऽ एक रङ्ग घर बैसै छै
एक रंग घर होय छैय आब ने ओते होय छैय ते आब लोग पेने से रंगे से अपन गी घिच देलक लाइन खाना खाना बना देलक नहि तऽ सुूतू उधारे के लोकोग बनबे छैय तऽ बढ़ियां होइ छैय
हूँ आ पेन्टिंग करै छैय तहन तऽ ओकर छाप रहल तऽ ओहि सँ अपन
हँ पेंटिंग मे तऽ पहिले पेंसिल सँ लोक बनाए लेलक फूलसभ आ तखन अपन पेंटिंग वाला आनि कऽ ब्रश ओहिसँ पेंटिंग कयलक ओहियोके लोक पर्दा बनेलक जाजिम बनेलक टेबुल क्लॉथ पर पेंटिंग केलक हँ तकिया खोल पर सब चीज पर पेंटिंग करै छी
अपना हाथ छै तऽ गूलजस्तो सभ ने बना कऽ देलक ओहिमे
हँ गूलदस्तो तऽ कते रंग के होइ छै आब तऽ टमाट टर वला बनव छै मिरचाई वाला बनवे छै छैय ओ वारि कऽ पहिले तऽ ऊनके बनबैत रहै बढ़िआँ सँ आबऽ सभटा रेडीमेड आबि गेलै सभ चीज बनले रहै छैय अपन लोक आनलक सेट कए कऽ अपन साँठमे देलक एक्सरेवला होइ छै अथि तक्कर बनै छै काटि काटि कऽ
रुमालो बनबे छै रुमालो पर मे फूल देय छै रेमसी स
हँ ओहो पर बनबे छै
ह पहिले झोरा सी
पहिल झोड़ा सियैत रहे पहिले कपड़ा पर भगवान बना बना क लोक शीशा में भरा के घर मऽ टाँगै छलै दीवालपर
हूंम्म सब भगवान शङ्कर जी पार्वती
हू सब
कन्हैया जी कऽ
ई अथीवला दूसूतियो कपड़ा पर कए कऽ
हँ ओकरो तऽ आब फ्रेमे आबैछै तऽ फ्रेमे पर लोक
हूंम्म आब तऽ फ्रेमे पर आब
हूंम्म ओ खराब नहि ने होइ छैय कपड़ावला तऽ खराब भऽ गेल जल्दी
खराब हो आ ओतेक मेहनत के करतै आब सभ कहै छै हमरा आँखे नहि यए तऽ
हूँ
ककरो ओतेक कयले नहि होइ छै ककरो ओतेक टाइमे नहि छै तऽ पहिले तऽ करै छलै सभ एतेक
हूँ एखनो गाँवमे करै छैनि एखनोहु जकरा छै अपन लुरि तऽ
हँ एखनो करै छैय जे केनहार छैय
चीज बरबाद नहि ने होइ छैय बैसल अपन लोक काज कऽ लैय छै
सुजनि सब बनबे छै तऽ ओते कपड़ा लत्ता एकठुमा समटा जाइ छै ओना एम्हरे उम्हर अथी होइत रहै छै आ एगो सामानो चीजो बनि जाइ छै
हँ
बनलाके बाद देखैयोमे नीक लागै छै
हँ परदो सिलक तऽ परर्दो तऽ कपड़ो परमे आ नहि तऽ दुसुत्तीवला रहल कपड़ा ताहिपर मे फूल दऽ कऽ
हँ ताहि पर केलक ओयो मे डेट टोपा होय छै दू सो तीन बे टोपो देय छै फ दु टोपो दै छै हँ चारि टोपा होइ छै
हँ
ओसभ बड्ड मेही काम भेलै बड्ड मेहनत लागै छै ओहि सभमे लोक दुर्गा जी बनेलक ओ माँ लक्ष्मीजी गणेश जी सब भगवान बनेलक
कपड़ा सूती कपड़ापर जे बनबै छै डेमसीसँ ओ तऽ सिटो टोप रहे छै पूरा जेने नाम छै सिटो ओहने से शीतल सतल दुनू दुनू दिससँ एके रंग रहल देखैमे
हँ उल्टा सीधा नहि
नहि पता चलै हँ एक रङ्ग रहै छै
आब उनेके लोक स्वेटर टोपी बनबै छैय बच्चा ला पहिले एक रत्ती बच्चा होय आब स्वेटर टोपी मोजा पैजामा सबटा सेटे लोक अपना हाथ बनाकऽ बच्चाके दैय ओहोमे कॉलरवला बनबै तऽ सेटे बनबै ओहिमे नाम लिख दै
हूंम्म
सब नीक लागै आब ककरो बनबैए नहि आबै छै आब सभ चीज कहलक रेडीमेड खरीदकेऽ
हूँ आब तऽ पुरान साड़ी पुरान साड़ी जे रहै छै तकर तऽ पएर पएर पोछयवला सेहो बनाए लेल जाइ छै
ओकरो अपन हँ सिल्क साड़ी के लम्बा लम्बा फाड़ि कऽ आ तखन अपन काँटापर बिनि दियौ ओहो भए जाइ छै पएर पोछै ले गोल वाला लम्बा वाला ओहो में डिजाइन सन के बने छै छै सब रंग के बनाय प्लोथििन एगो रहे छै सेहो ने लोको फेेक छै आब ओकरो पयर पोछा लोक बनाय लैय
हँ प्लोथििनोके पूरा फाड़ि फाड़ि कऽ
कोनो चीज फेकाइ छै लोक
नऽ हूँ ओकरो फाड़ि फाड़ि कऽ बनाए लेलक ओहो एगो काम उपयोग भऽ जाइ छैय न सिलक साड़ी रहल
ककरो
पुरान पुरान कोनो कपड़ा रहल सूटे सबके तऽ ओहो फाड़ि कऽ
फाड़ि फाड़ि के बना लियौ ऊने पुरान रहे छै तऽ ओकरो बनि जाय छै आब स्वेटर यए आब नहि बच्चा पहिरलक पुरान भए गेल तऽ ओकरा उघारि कऽ ओकर बना लिअ पएर पोछा
हू एगो काज भऽ जाइ छै ने